नमस्ते
कार आओर बतैयौ खाना उनाा होग गेल ईरग
हँ खाना पीना हो गेल अपने के भेल
हँ हमहुँ खाना खा लेलिय ओहिसे रह खाना मे कथि कथि ख
अभी तऽ हम बरस न करली तभी हम खाना ना खैले वैसे रौआ की की खैली ह
हँ आम खलियै हए दाल चावल सब्जी सलाद सलाद मे रहलै हे खीरा रहलै हे चुकन्दर रहले हे फेर बहुत गाजर रहलै हे निम रहलै ह चाट मसाला अहाँके बता दू कि बहुत अच्छा खाना रहलै ह आज ओहिस रहुआ कथी कथिी खाइ छी
हम तऽ आज सोचलियै कि तनी बाहरसँ पिज्जा खाम कियाकि हमरा पिज्जा काफी नीक लागैत छै तऽ उह सोचलियै कि तनी खा ले
अहाँके खाना मे कथिी कथिी बनाय आ जाइ छै
हमरा जादा कछो तऽ नहि ह लेकिन भात दालि भुजिया जो हर दिन खाना बनल है ओसभ बना लेबी आओरी बनाबयके सोचे तनि क बनाउ
अच्छा आओरो बनाबैके सोचै छियै अच्छा अ मीट आ जाइ छै बनाबे रौआ
उतना नीक से न आबल है लेकिन आ जाल है बनाबे तनी मनी तऽ बने जाल है
चलियौ आओर बतैयौ मतलब मीठ कैसे बना बनाबै छै रौआ थोड़ा बताइौ मतलब बनाबैके तरीका
हम तऽ क्या करै छीयै कि मीट के क्य करै छी बढ़िया से जे किलो मीट रहलै ओहि किलो प्याज काट के ओकरा बाद उसमे प्याज को कढ़ाई मे डाल देबली ओकरा बाद ओहिमे नमक डाल के आ चढ़ा देवली आ ताहिके देर बाद अपने निकाल के फिर ओकरा मसाला ई सब डाल के आ बनावली ओहिसे हमरा उतना बढ़िया से न आवले बनाबे की अहाँ क्य बोलै
अहाँके तऽ बताबैके अनुभव से लागै छै कि र अहाँके आवलइ बनाबे मीट मछली
ओ हम देखली मम्मीके बनाबै तऽ ओहि लए कऽ देलियै लेकिन हमरा बनाबै नहि आबलै
आओर हँ हमरो आजल मीट मछली बनाय ई सब खाना में सब बना ले सब आ जाइ छै की बनाब
बनायलिय एको बार
हँ बनैली ह हो गेल दू तीन दिन बनाय ला बड़ा अच्छा नीक बनै बनल रहै सभलोग तारीफ कर करै रहस
ओ तब तो रहल ठीक ह बा जब बनाबे आइ बातऽ क द आओर बस हँ मौसम ठीके छै गरम छै तऽ अपने अपने तरफ के मौसम कैसन छै
इधर भी मौसम काफी मतलब धू रौदा उगई छै बहुत धूप कड़क का धूप उगै छै मने बहुत गर्मी पड़ैत छै ताँंग आ गेल हँ ताँंग आ गेल बड़ी गम गर्मी से इतना गर्मी पड़ै छै कि मत पूछे आओर बताउ खाना मम्मी पिताजी य मातााजीकर खाना भऽ गेलै उ लोगो का
हँ मम्मी ईसभ तऽ खाना खा के गेलहु ककरो यहाँ पूजा हौ ओहि घर
अच्छा
कहीं घूमे उऊमे के सोचे छै कि न इतना गर्मी पड़ैत हइ तऽ कहीं घूमे उऊमे के सोचै छियै
न हो हमरा तऽ इतना गर्मी मे कही जायके घर से बाहर निकले के मने न करे छै
हँ ई बात तऽ है इतना गर्मी मे कहाँ जेबै ओर मतलब मम्मी आओर पापा म माता पिता के रौदा में बाहर न निक क देबै अहाँ के बहुत गर्मी पड़ै कु तऽ
हँ हमरा किया तऽ काफी गर्मी पड़ल है एहि ले हम न निकल देबली रहुआ तरफ बताए ने रहुआ तरफ मौसम कैसन बा
इधर भी मौसम तऽ बतैली बड़ा रौदा उगै छै बड़ा मतलब कड़ा कड़ा घाम उगै छै काल्ू तऽ बारिश आंधी बहुत बहलै तऽ इधर बहुत पेड़ पौधा भी गिर गेल छै उधर काम उध
तऽ चलू ने कई बोले तनी तऽ चलू कही घूम के आबै के त घूम लेबल जाइ तऽ तनि हो जेत
हँ तऽ या घुम लेल ला से माइ मतलब दिमाग फ्रेश हो जाइ छै
हँ हँ तनी बुद्धि बुद्धि फरे छै हो जाइ
हँ ई बात तऽ हइ आओर बतैयो उधर मतलब पूजा उजा हइ ने ओहि लए माता पिता गेल हथिन ने
हँ पूजा ह रहहुआ भी गेलल हक
हँ हमही जायवलाा छीियै तऽ ने हम न गेलियै य दादी गेल छियै हम नहि गेलियै
हँ पूजे अनसाद अरबत के पता ब का
हँ पाताबा
हँ हमरा लगले हे कि रौआ न पड़ता ह रौआ देखलीहे क हमर मम्मीके जाइ
न हम न देखलियै मतलब दादी गेल गेल छियै ने तऽ ओहि ल कहलियै रौआके
हँ हमरो मम्मी गेल छै
ओर बताैयौ ने मतलब आम लीची के सीजन है तऽ आम खैलियै ह रौआ कैसन लागै छै नीक लागै छै छै
हँ आम तऽ नीके लागै छै लेकिन एहि बार के आम उतना नीक न उगल बा जितना पर साल के उगल रहल है
हँ ई बात तऽ हइ ए साल के आम उतना नीक से न उगै छै न आ नीको न खाय मे नीको न लागै छै छै
हँ आ स्वादो नहि छै
हँ फीका फीका लागै छै ने
हँ हम उह खली ह तऽ कहली ह कि कहाँ कहू
ह ओहिसे अहाँके कोन आम सबस जादा पसन्द छै
हम आम तऽ वसे अभी न बता पब कि हमरा कोन आम जााद पसन्द बा लेकिन हम जितना जानली उतना मे तऽ हमरा लागल हे कि हमरा सबस जादा पसन्द बा बीजू आजार द लेकिन बीजू खैली ह जादा खैली तऽ हमरा उतना नीक न लागले या अब देखू बीजू खाम त पता चली कोन जादा पसन्द बा
अच्छा मतलब जार्दा न नीक लागै छै ने
न जादाा पर साल बढ़िआँ लागल रहल हइ ए साल न नीक लागल हइ पता न काहे
ए सलवा बहुत मतलब रौदा उगै छै ने तऽ ओहिसँ सवाद पर असर पड़ै छै ने
हँ आ रुआ कालि हमरा सब सबेरे पॉावर बैंक मांगे आल रहल है ल के कोनो परेशानी रहलै
हँ का बताय कालू आंधी आ बारिश आगैल छै ने तऽ ओहिसँ हम सोचै छियै कि मत मतलब पावर बैंक रहुए हवाई तऽ मांगले छी का करबै तऽ रौए ना देलियै हे
न न न हम रात भरका कहलिय फिलि्म देखलियै समझली
हँ
तऽ रातति भर फिलि्म देखली हन उ तऽ कह भेले य कि आज हमरो पावर बैंक जेो रहलै ओ डिस्चार्ज हो गेलै ह तऽ देखली ने हम दस बजे तक सुतल रहली ह
हँ देखलियै छी ने
हँ तऽ सवेरे हम मतलब कि सुत सुतली ह तक पावर बैंक वा डिस्चार्ज हो गेलै ह हमर मोबाइल वा चार्ज करलिय ह ओहिमे
अछा चलियै कोनो बात न हइ आओर बतैयै ने अहाँके कोन सा वर्ग मे पढ़ै छी कोन क कक्षा मे पढ़ै छी रौआ
अभी तऽ बारहवीं बाह म देखू का होइया
कैसन पढ़ाइ चलै छै अभी
न उतना ठीक से अभी नहि के चलल छै अभी नीक से चलतै तब बढ़िया होतै
हँ अच्छा हो जेतै सब बढ़ििया हो जेतै तै भगवानके दिन सब आओर ब आओर बतैयै ने मतलब रौआ रजिस्ट्रेशन करा लेली यहााँ कें
हँ हमर श हो गेल बा अहाँ केना भेल बा
हँ हमरे नऐे भेल रजिस्ट्रेशने न भेला हमर उहं के तऽ होइे गेलै तऽ कोनो फिक्र न हइ हम हमरे न होल तऽ एक साल छूटबे करी अब का करबै
न छुट्टी न मास्टर बाबा के कहलै न कि हो जेतै
प्रिंसिपल साहेब कहलथिन तऽ मास्टरजी कहै छै कि मतलब आइ आइ तऽ बोर्डके जरिये आइ तऽ अभी तक नहि आयल छियै तऽ का करबै अब रुकबाइ थोड़ी ह जा
अहाँ बस पढ़ाइ अहाँ बस पढ़ाई पे
हँ हम हमर हँ एक साल अगर रुक जेबै तऽ हम अच्छे से नम्बर आ जाइ छी ने
हँ च अहाँ अभियो प
आओरो समय मिल जेतै पढ़ेके अच्छा नम्बर अंक आ जेतै
ह इो बात पर आओर बताउ क घूमेके मोन बा कि न
घूमेके तऽ ने लेकिन कामसँ हम जबै जाइ छी गुजरात सूरत जाइ छियै हम
ओ कहिा जाइ छी आज तऽ छओ तारीख हो गेलै
तीस तारीख तक चल जेबै अहाँ अहाँके केनाहु घूमेके जेबै कि न
न हमरा अभी गर्मी मे कहाँ हमर से निकलास होतै ओस ई ई म मे जायके बका अहाँके
न हँ एहि मायमे चल जाइ छी सूरज सूरज जाइ छै हम
चलू तऽ हँ
थोड़ा पढ़ाइ लिखाइ कर जाइ छै थोड़ा कुछु सीखे न जाइ छियै
ठीक बात अहाँ से बात करके चलू बड़ा
चलिउ हमरो अहाँ से बात करके बड़ा नीक लागै छी ठीक है फेर कभी बात करबै
हँ ठीक